हेलो
हैेलो गाना किया बजेने छियै अच्छा हँ
कहाँ छै हमने मे गाना
हँ
झूठ बाजै छै राजू टोल जाइ छै की
हम झूठ किया बाजबै
तऽ गाना आर बजै छै एहिमे
नहि गाना बजैत रहै एले कहलियै हमरा लागल गाना आर बजेने छियै
नहि हम गाना नहि बजबै छी कहाँ गाना त तऽ फोन आयल हन तऽ उठा लेलहुँ
अच्छा
हूँ
एहन बात एहन बात छै न नीके छै
कतऽ गेल रहौं
घूमे गैल रहियै बड पैर हाथ देह सब दुखाय छै एगो जाय छियै मैगी लाबे कते भेजियै मैगी मैगी ले मैगी खे तऽ बोललियै खान बोलिए खाना छै हे
ओकर आदत छै ओ ने साँझ के किछ ने किछ खाय छै एक्सट्रा
तऽ एकरा आदत छै तऽ बड गलत आदत छै मना करू ठीक भऽ जैत
नहि तऽ जाए दियौ खाइ छै तऽ खा दियौ पानि वला बना लेत तऽ पाइनेेवला बना कऽ खा ह
तऽ नीके तऽ छै पानि वाला बना लेतै ह
ओहो मैगी ओ नहि बनेतै तऽ प्याज दिअ टमाटर दिअ हर मिर्चाइ दिअ से नहि करत ओनाहिते गरम पानि धऽ देत आ ओहिमेके की करत मतलब मैगी धऽ देत आ ई मसाला दऽ देत कनि नून धऽ देत आ ओहने खा लेत के उ नै उ ओहने खेबे करय छै हेलो
हँ गी
बाजू ने
आइ हमर पैर दुखै तऽ कहलियै कि
जे लोहा से लोह से कहलहु कि लोहा नहि होइ छै अथि वला मसाला कुछो बला लऽ कऽ अथी कऽ दिय पैर पर दबा
नै नै रुकू हम तेल ला दै छी अहाँ गरम नहि नहि एना नहि बाजू हम पेन ला दै छी अहाँक तेल लगा दियौ
नहि आउने आउने मुँह धऽ के थूड़ि
हें एना केना बाजै छियै अहाँ बड्ड खराब आदमी छियै नहि अहाँ बड्ड खराब आदमी छियै नीकसँ बाजबो नहि करै छियै खाली झगड़ा करै छियै हमरासें
हँ तऽ करबै नै करब नहि आ आइ तक लाए अहाँ के देह मे धनैया धेने हाएत कहियौ हमरा दबा देने हाएब
अच्छा हम किछो नहि केलियै आइ तऽ अहाँ गेल रहियै गाँव तऽ हम खाना बनेलियै बर्तन धो दै छी अहाँ तऽ ऐं बाय तऽ अहाँ जो भाषण दै नहि नहि पहिले ई
हँ त हमहीं खेने छंलू खाना बनेलहूँ त अहाँ अपना लाए बनेलहूँ
तऽ अहाँ भाषण दै छियै तऽ पहिले धू
तऽ अहाँ धोय देबै की हमही धोबै धोय देबै हँ तऽ हैय फोन रखबै फेकबै आ जेबै धोय लै ठीक ने इहे इहे बतिया ई ठीक छै ई काल बतिया लै छी ओकर बाद फोन रखबै जेबे बैठके बरतने पहिले धोय लै ठीक ने नहि तऽ बेसी परेशानी तऽ हमरे भऽ जेतै बेसी धोइके तऽ हम एगो सहेलियो छै ओकरोसँ कनिये कही आब आबि कऽ हमरा सहेलीके धोइ देत
हम जाइ छी कऽ दैला अहाँके से एलियै धो देब
तऽ रखै छी आँ
हम किया हम अपने देह-
हेलो
किया ने नहि रहै छै
हँ
तऽ एल नहि भेल उहाए उहाए गेल तऽ हम केना
ओ हमरा तऽ भेल घरे मे छियै
हूँ जब धो दै छियै तब नीक ऐसन छु-छु अच्छा जब धो दै छियै तब नीक केना की छुै छै ना समय बाजैय के चाही ई सब ख़राब आदत छै अहाँके बाह
हमर मुँह तऽ बर नहि हमर मुँह हमर
बाप रे छुछुनर सनके मुँह
तऽ अहाँके की यै अहाँके की मिर्ची लागै छै
कथि ले लागत अहाँके मुँह यै छुछुनर छुछुनर सन मुँह अहाँक यै मिर्ची हमरा कियै लागत
ई नहि हमरा कहै छियैना एना
कहब नहि चालि किए कहै कहै छी
तऽ सबसे ज्यादा
हँ ओना तऽ लड़की खड़की पराया घरके होइ छै लुरि सभकिछु रहैत छै एहि घरके लड़की सभके लुड़ि नहि छै लड़की लोकके हेलो आवाज कत रहलियै हेलो बाजुने हमरो नहि आबै यै ह हेलो हेलो नहि आबै छै आवाज हेलो बाजू